हेलो
नमस्कार
नमस्कार सब ठीक छै न
हँ सब ठीक छै।
त आज हमे एक बौहत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर चाही भारत मे व्यवसाय।
बिल्कुल- बिलकुल बताउ।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारतक। अर्थव्यवस्था के विकास मे व्यवसायक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अछि।
बिलकुल। क्याकी व्यवसाय रोजगारक उत्पन्न करैत अछि, देशक आर्थिक गतिविधि के ओ गति प्रदान करैत अछि छै।
सच कहू भारत में छोट व्यवसाय से लअके पेध उद्योग धरि बहुत प्रकारक।। व्यवसाय देखबा लेल भेटल छै।
हँ किछु लोग किनारा दोकान चलबैत अछि। तऽ किछु लोग पे कारखाना। ह कंपनी के संचाल करैत अछि।
हमरा लगैत छै जे कृषि आधारित व्यवसाय भारत में बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल क्याकि भारतक एक पैघ जनसंख्या खेती। आ खेती से जुड़ल व्यवसाय पर निर्भर अछि।
कलिय प लियौ जे दूग्ध उत्पादन सेहो भारतक एक प्रमुख व्यवसाय अछि।
हँ दूध दही घी आ अन्न उत्पादाद लाखो परिवारक आ स्रोत बने अछी।
सच कहू तऽ ब- वस्त्र उद्योग भारतक सबसे। पुरान व्यवसाय सबमे से एक अछि।
बिलकुल भारतक कपड़ा उद्योग देश आ विदेशक दुनू बाजारमे बहुत प्रसिद्ध अछि।
हमरा लगैत अछि जे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र आजुक समय मे तेजी से बढ़ि रहल अछि।
हँ बहुत रास युवा सॉफ्टवेयर तकनीकी सेवा आ डिजिटल क्षेत्रमे कार्य कयो रहल अछि।
कलियए हम देखलियौ जे ऑनलाइन व्यापार सेहो बहुत तेजी से लोकप्रिय भए रहल अछि।
बिलकुल लोक सब घर बसी वस्तु खरीदी।
सच कहू तो पर्यटन व्यवसथ से ओ भारतक अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभाबेैत अछि।
हँ देश विदेशक पर्यटक होटल परिवहन। आ अन्य सेवा क्षेत्र के लाभ भेटत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजन आ जलपान से जुड़ल व्यवसाय सदिखन मांग मे रहैत अछि।
बिलकुल रेस्टोरेंट मिठाई दुकान आ भोजन सेवा केन्द्र बहुत लोकक आय श्रोत अछि।
कलियम पल्लू जे नव उद्यम शुरू करनिहार युवा सबहक संख्या बढ़ि रहल अछि।
हँ युवा सब नवविचारक आधार पर अपन व्यवसाय शुरू करि रहल अछि।
सच कहू तो सफल व्यवसाय लेल ढ़ेरी योजना आ मेहनत बहुत आवश्यक होइ अछि।
बिलकुल बिना तैयरी आ निरन्तर प्रयासक कोनो व्यवसाय लम्बे समय धरी सफल नहि रहि सकत अछि।
हमरा विश्वास अछि, जे भारत मे व्यवसायक सम्भावना लगातार बढ़ि रहल अछि।
हँ तकनीकक नवाचार। आ बढ़ैत बाजार कारण नव अवसर निरंतर उत्पन्न भय रहल अछि।
सही कलियए कृषि दुग्ध उत्पादन वस्त्र उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। ऑनलाइन व्यापार पर्यटन भोजन सेवा आ अन्य नव उद्यम जेकर क्षेत्र भारतक आर्थिक विकास मजबुत आधार अइ अव्य आ व्य सबक माध्यम से लाखो लोग रोजगार आय प्राकृतिक अवसर प्राप्त कय रहल छथि।
बिलकुल काइल हम सोचै छलहु जे भारतमे व्यवसाय केवल धन कमेबाक साधन नै बल्कि समाजक आवश्यकता पूरा करबाक माध्यम सेहो अछि।
बिलकुल किया कि प्रत्येक सफल व्यवसाय कोनो न कोनो समय तखन समाधान प्रदान करैत हेथि
सच कहु त भारतमे खुर्दा व्यापार बहुत पैघ क्षेत्र मे मानल जाइत अछि।
हँ छोट छोट दुकान से लैके बिग बाजार धरी लोक लाखो लोक एहि क्षेत्रस जुड़ल छथि।
हमरा लगैत अछि जे औषधि उद्योग भारतक महत्वपूर्ण, व्यवसाय सबमेस एक अछि।
बिलकुल भारत दुनिया के बहुत रास देश मे औषधि निर्यात करैत हेती
कल्हिये हम पढ़लहु जे, वाहन उद्योग सेहो भारतक अर्थव्यवस्थामे, महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।
ह मोटर गाड़ी मोटर साइकिल आ अन्य बाहन निर्माण से लाखो लोक के रोजगार
सच कहु तऽ निर्माण क्षेत्रक व्यवसाय सेहो पैघ स्तर पर चलैत अछि।
बिलकुल सड़क पुल भवन आ अन्य संरचना निर्मानमे बहुत रास लोक कार्यरत रहैय छथि।
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा स जुड़ल व्यवसाय सेहो तेजी से बढ़ि रहल अछि।
हँ प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन शिक्षा मंच सबहक मांग लगातार बढ़ि रहल अछि।
काल्हिये हम देखलू जे लोक डिजिटल सामग्री निर्माण के सेहो व्यावसायिक रूपसे अपने अपना रहल अछि।
बिलकुल वीडियो निर्माण लेखन शिक्षण आ अन्य डिजिटल सेवा से आय प्राप्त कयल जा रहल अछि।
बिलकुल सच कहु तो सफल व्यवसाय लेल ग्राहकक आवश्यकता बुझनाइ बहुत जरुरी होइत अछि।
हू हू जे ग्राहक संतुष्ट रहत तऽ व्यवसाय सेहो लमबैय समय धरि सफल रहत।
हमरा लगैत अछि जे ईमानदारी व्यवसायके सबसँ पैघ पूॅजी होइत छै।
बिलकुल ब-विश्वास एक बेर बनी जाए तऽ ग्राहक बार बार वापस अबैत छथि।
काल्हि हम पढ़लहु जे बहुत पैघ व्यवसाय सेहो एक छोट विचार सेहो शुरू भेल भेट अछि,
हँ पैघ सफलता के छोट शुरुआत निरंतर मेहनत परिणाम होइत अछि।
सच कहू तो व्यवसायमे जोखिम अवश्य रहैत अछि।
बिलकुल मुदा सही योजना अध्ययन आध्यस जोखिम के काम। कैल जा सकैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भारतक युवास। व्यवसाय क्षेत्रमे बहुत पेघ परिवर्तन आनल।
ह नव सोच। तकनीक आ नवाचारक माध्यम से युवा सब नव अवसरक पैदा केय रहल छथिन।
सही केहलियौ। खुर्जा व्यापार औषधि उद्योग बाहन निर्माण। निर्णय क्षेत्र अ शिक्षा क्षेत्र डिजिटल सामग्री। तइ दुआर। आ अन्य व्यवसायक भारतक आर्थिक विकास महत्वपूर्ण आधार अछि। ज व्यक्ति ईमानदारी ग्राहक सन्तुष्ट। स योजना आ निरन्तर सिखबाक आदत बनाइ। प्रगतो व्यवसायमे सफलता प्राप्त करबाक। सम्भावना बहुत बड़ी जाइत अछि।
काइल्हे हम सोचै छलहुँ जे भारत में व्यवसायक अवसर दिन प्रतिदिन बढ़ेत जा रहल अछि। विशेष रूप से तकनीक आ डिजिटल क्षेत्रक विकासक कारण।
बिल्कुल। आइ बहुत रास लोक हुनका पूँजीसँ सेहो। अपन व्यवसाय शुरू करेला छी आ धीरे-धीरे ओकर। विचार कै सकत रहल छी।
सच कहु त व्यवसाय शुरू करबा से पहिने बाजारक अध्ययन बहोत आवश्यक होइत अछि।
जबकि ग्राहकक आवश्यकता नहि बुझत तँ ओ सफल। निर्भर करनाइ कठिन भए सकत छै।
हमरा लगैत छि जे व्यवसाय मे धैर्य सफलता लेल अत्यंत महत्वपूर्ण गुण अछि।
बिलकुल किएकी अधिकांश व्यवसाय शुरू। होइ त उ पेघ लाभ नहिं दे सकैया। समयक संग विकास होइत अछि।
कलिय पढ़लियो जे बहोत रास उद्योमी अपन असफलता से सीखिक आइ। पुनो प्रयास करै छथिन।
हँ असफलता से ओ सिखबाक क्षमता। व्यवसाय लेल बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि।
सच कहु त व्यापार मे ग्राहक सेवा बहुत पेघ भूमिका निभाबैत अछि।
बिलकुल ज ग्राहकक सामान आ अच्छा सेवा प्राप्त। करसतौ ओ दोबारा अवश्य आयत।
हमरा लागैत अछि जे विज्ञापन आ प्रचार सेहो व्यवसायक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
हँ लोकसब के उत्पात। आ सेवा बारेमे जानकारी देबाक लेल। परचार आवश्यक हो जाइ छै।
कलियम देखियौ जे बहोत रास व्यवसाय सामाजिक माध्यम उपयोग। कहि रहल छति।
बिलकुल सामाजिक माध्यम कम खर्च मे। अधिक लोक धरि पहोचबाक अवसर प्रदान करैत अछि।
सच कहु तऽ व्यवसाय मे लेखा जोखा रखनै सेहो बहुत जरूरी अछि।
हँ आय व्यय आ लाभक सही जानकारी बिना व्यवसायक विकास कठिन भए सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद व्यवसायक सबसं पैघ पहचान होइत अछि।
बिलकुल, अच्छी गुणवत्ता ग्राहकक विश्वास जितबाक सबसँ प्रभावी तरीका छै।
काल्हिये हम पढ़लहु जे भारत मे महिला उद्यमी सबक संख्या सेहो बढ़ि रहल अछि।
हँ बहुत रास महिला अपन व्यवसाय शुरू कय अधिक आर्थिक रूपसँ ओ आत्मनिर्भर बनि रहल अछि।
सच कहु त व्यवसाय केवल मालिक लेल नहि बल्कि बहुत रास लोक मिलि रोजगारक अवसर सेहो पैदा करैत अछि
बिलकुल एहि कारण सफल व्यवसाय समाज आ देश दुनू लेल लाभदायक होयत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य मे भारत विश्वक प्रमुख व्यावसाय केन्द्र सब मे से एक बनि सकैत अछि
हँ विशाल जनसंख्या युवा शक्त तकनीकी विकास आ बढ़ैत बाजार एहि सम्भावनाके वजूद बनाबैत अछि
बिलकुल सही कहलियै बाजारक अध्ययन, धैर्य, ग्राहक सेवा, प्रचार गुणवत्तपूर्ण उत्पाद, सही लेखा जोखा, नवाचार आ निरन्तर सुधार जेका तत्व सफल व्यवसायक आधार होइत अछि। एहि गुण सबक माध्यम से भारतक व्यवसाय, क्षेत्र, निरंतर प्रगति कय रहल अछि। तथा लाखो लोकक जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन आनि रहल अछि।
बिलकुल बिलकुल, काल्हि हम सोचै छलहुँ जे भारतमे बहुत रास सफल व्यवसाय एहन लोकसभक शुरू कयल अछि जिनकर शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितिसं भेल रहए
बिलकुल एहि से ई साबित होइत अछि जे सफलता केवल पूंजी पर निर्भर नहि करैत अछि बल्कि सोच, मेहनत आ निरन्तर प्रयास पर सेहो निर्भर करैत अछि।
सच कहु त छोट व्यवसाय बहुत बेर पैघ कम्पनी रूप धारण कय लेल अछि।
हँ, जे व्यवसाय सही दिशा मे कार्य करैत रहत आ ग्राहकक विश्वास जीतत तऽ विस्तार सम्भव अछि
हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय मे समस्या समाधानक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल कियाकि प्रत्येक व्यवसाय के समय समय पर विभिन्न चुनौती के सामना करबाक पड़ैत अछि।
बिलकुल, काल्हि हम पढ़लहु जे सफल उद्यमी अपन प्रतियोगीसँ सिखबाक प्रयास करैत छथि
हँ बाजारक जानकारी आ प्रतिस्पर्धाक अध्ययन व्यवसाय विकास लेल आवश्यक होइत अछि।
सच कहू तऽ व्यवसायमे नवाचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।